हेलो
की पोजिशन हइ?
हँ, ठीके छै।
आओर की भऽ रहल छै?
की हेतै, मिथिला मैथिलीके गप्प करू।
हँ, मिथिलामे जे छै से श्यामा माइ मन्दिर गेल छी कि नहि अहाँ?
श्यामा माइ मन्दिर तऽ गेल छी।
म बड़ा भव्य भव्य छथिन।
हँ, बलि प्रदान सेहो होइ छै ने ओतऽ।
अऽ नहि नहि, बलि प्रदान कहाँ होइ छै भगवतीके! सी तऽ एतेक छथिन ने, होइ छै।
होइ छै होइ छै हमरा जहाँ तक पता छै, होइ छै।
अच्छा, नहि। कियो कहलखिन जे भगवतीके बलि प्रदान नहि होइत छनि।
होइ छै, होइ छै
आ एकटा छथिन, ओतेक मनोकामना मन्दिर।
हू
ओहिमे जे अहाँ लिखब नहि, ओहिमे जे अहाँ के जे देबै ओ अहाँके पूरा भऽ जायत।
ओ देवालपर लिखब।
हँ हँ, लिखि कऽ अहाँ कागजमे लिखि कऽ अहाँ दऽ दियौ। ओ, अहाँके जे छै से मनोकामना पूरा भऽ जाइत छै।
अच्छा
ओहि सभमे हम गेल छी, एतऽमे दसमा जखन परीक्षा देने रहियै।
हँ
तऽ ओहिमे जे छै से हम अहाँके अथी केलियै ने, ओहिमे लिखि कऽ देलियै, तकर बाद जे छै से
हे हे, अच्छा हे हे। ओ
हँ हला आल छटमे
जे हमरा थर्ड डिविजन आबै।
नहि नहि, हम कहलियै जे भगवती पास करबा दिअ।
हँ, तऽ भेलै ने, थर्ड डिविजनमे पास होइ छै।
थर्ड डिविजन आयल, आ गोलुआ जे लिखलक जे हमरा पास करा दियौ तऽ गलु। सेकंड डिविजन।
हँ, ओहो लिखने रहै छै।
हँ ओहो लिखने रहे है
हूँ
ओकरा लेल सेकंड डिविजन, ओहि समयमे अहाँके केओ दसमा मैट्रिक फर्स्ट डिविजन खेबै ने, किनकु?
हूँ
दू हजार तेरहमे जे समयमे परीक्षा देने रहियै, एहन स्टेज सभ विद्वान सभ रहै। एकोटा जे छै से अहाँके नहि अथी रहै। कते कते प्रोसेस लागि गेलै।
हू
जुझलियै।
हू
अखड चौरी मे सेहो हो जादा अथी सब चोरी मुकी सब चालू भए गेलै ह
ह ओ तऽ होइते छैभ
हँ तऽ की करतै बेरोजगार लोक सब छथिन तऽ की हेतै
हू
इएह सब छै
वएह ने गाममे अगर भेट जाय रोजगार लोकके तऽ किया दिल्ली बम्बई जेतै
हमहुँ तऽ वएह कहै छियै यौ मेन गप छै जे ओहिके लेल पूँजी चाही जनलियै रोगार तऽ हम बुझ गेलियै जे भेट जेतेै मगर ओहिके लेल पूरी चाह
ह पूँजी तऽ मानि लिअ बनायल जेतै आओर की कयल जेतै पूँजी कतौसँ बनाउ
कतऽ युवा सही छै पनाामो छैटा जे नौकरी से अहाँ के खाद तरकारी खा सकै छै
हूँ
आओरछु नहिहाँ
व्यापार करू सबसँ बढ़िआँ छै बिजनेस करू
बहुत समय खराब जा रहल छै आबे वालला समय मे किनको नौकियो नहि भेटतै
हू
एतेक जनसंख्या भऽ गेलै हँ
प्रयास करू जे केना विकास होइ
विकासके तऽ जे छै से हम झूठ नहि कहब नहि देखलियनि हँ एखन तक विकास तऽ हम नहि देखलियै हमरा सामनेमे तऽ कोनो विकास नहि भेल हेँ
केना नहि भेले चौरी जाइ छलौँ हेँ रोड नहि रहै से गौर करै छी आ ब्लैक पिच रोड विकास केना
अच्छा विकासके अहाँ देखने छियै आ
विकास ककर बेटा छै नहि बुझल अइ
हँ
ह जी
विकास भेलै गौरी शंकरके भै
ओ हो हो अच्छा
इएहसभ छै आब जे छै से हमहूँ अहाँके प्लानि्ंग कऽ रहल छी गाँव जाइके लेल
हू हू
अक्टूबरमे जे छै से हमरो समय नजदीक आबि गेल छै
हू हू
अहाँ आब देखियौ
ह अहाँसभके तऽ गाममे अथी नहि यए कोनो पोखरि पोखरि तऽ नहि अइ
हँ अहांक तऽ अइ ने पोखरि
अच्छा
पोखरि जे जाहिमे छठि होइए ओ हमरे सभके पोखरि छै ने
मिथिला हाट अहाँ गेल छियै
मिथिला हाट हॅं गेल छी बिआाहके बाद
केहन लागल
एह नहि पूछू एतेक सुन्दर जगह अय एतेक सुंदर जगह अय जे भनसा घर जे गेलहुँ एतेक सुन्दर खेसारी के साग आ मड़ुआ रोटी खेने रही
हुं हुं घर पर दै हए तऽ खयबे नइ करै छी
एखन तक याद अछि
हँ घर पर जे किओ बना कऽ देत तह नै खायब
नहि मगर ओ ओहन स्वाद नहि भेटत ने घर पर जे छै से अहाँ कथी मऽ बनबै छै की कहै छै चूल्हा पर अथी पर गैस पर
हूँ
आ एहिमे जे छै से अहाँके चूल्हा पर बनै छै मिथिलामे ओकर टेस्ट अलग
हूँ हूँ उ तऽ ओरिजिनल चीज रहै छै ओरिजिनल चीज रहै छै
हँ
कतबो दुओ थारी खा लिअ तऽ पैच जेत से तऽ छै
हँ से तऽ छै अहाँ कऽ सभसँ तऽ हुनका जे अहाँ अपन दाय दऽ जे कहलहुँ हे हे जे चारि टा मतलब चारि टा रोटी एक बाटी दूध खाइत छथिन कहय छथिन हमरा भूखे नहि लगैए
हँ हँ नहि लगैत छै कहैत छै जे पचबे नहि करै य
बुझहली
कतेक हुनकर सभके एज हेतैन
दाइके हमरा लगैये छियानबे वर्ष भऽ गेलै
बाह आइ काल्हि बुझै छियै आइ काल्हि हँ
हमर जे बड़की दीदी छै ओ छियै बिरासी वर्ष क
बाप रे बाप बिरासी आठ सात हँ हँ आ की देखै छीय आइ काल्हि केओ अहाँके छिआनबे सन्तानबे सँ बेसी अहाँ कऽ अथी जीबै छै
छियानबे सन्तानबे सत्तरिसँ पार करै छै तऽ हालत खराब भऽ जाइत छै
आ देखियौ उएह होइ छै ओहि समयके खेला पीला काज करै छलखिन अपन जे छै से पूरा आब नऽ जे नौकर चाकर भऽ गेलै ओसभ अपना समयमे तऽ ओहिना करैत हेथिन हुनका सभके कोनो नौकर चाकर हेतैन
सही बात छै
एतऽ देखियौनि भगवान दासँ एखन तक जे छै से चैल रहल छथिन नहि तऽ छियानबे साल बुझै छियै
न तऽ ओ आब लगैय आउट भऽ जेतै देखियौ
नइ मगर एक सै एकसँ कम मे जेता एखन तीन चारि साल रहता
नैय रहत तऽ गनजने छै दिक्कत छै परेशानिे छै आओर तऽ जगह भेट जाइ सएह बढ़िआँ
हां
आई दुआरे एहि दुआरे सेबो करयवला कच्छ भबै छै
कतेक के हेतनि अहिना हमर दादी के जे रहै
हूँ
दादीेहिना अहाँके बड्ड दिक्कत भेल रहै
हू
मग प्रेक के लोक छथि अहाँके दाइ जे छथिन
हू
बड न निक लोक इतेक निक लोक हमरा नहि बुझाइत रहैया एतेक मतलब हुनका जे देखैत रहैत छियनि से ततेक हुनका आदमीसँ सिनेह रहैत छनि
हू हू
जे की कहि सकैत किछ
हू
आओर
उएह होइ छै आदमी आइके आइके समयमे एखन तक सभ पाठ पूजा सही छै
हँ
हझली
आऽ
किडनी लिवर आँख हूँ ओहि एजमे ईसब सब सही छै तऽ बढ़िआँ छै
एहिसँ पैघ गप की हेबाक चाही आइ के डेट मे ओ एतेक स्वस्थ छथिन
हूँ
एहि सब पागा की हबाक छै ओर खेनाय पीना भऽ गेल
हँ खाना खेलहुँ हँ आब कनी काल एकटा मीटिंग अ
अच्छा
मीटिंग कऽ कऽ मीटिंग अ बनय ओछनपर पढ़ि रहल छी
ह
हा बस दू घंटा के मीटिंग छै सोच कनि आँखि बन्द क कऽ सोचबै किछु किछु
अच्छा
हँ दू घण्टा सोचबैठि बन्द कऽ कऽ
अच्छा
हू हू
जेना एतेकटा संसार केना चलतै
हँ हँ
दू घण्टाके बाद फेर नींन्द खुजत
हँ तहन फेर देखल जेतै जे के ताहिके बाद देखबै जे कीसभ भेलैए दुनिआँमे रथ यात्रा तरा सेहो छै
कहिया छै रथ यात्रा
आइे ने छै
अच्छा आइे इम्हर तऽ खर केओ बुझिते नहि छै
ह तऽ उम्हर दिल्ली छै ने दिल्लीमे कोन भाषा त कोन पर्व बुझैत छै
कतय एकटा दशहरा होइ छै
हू
आ होलीसँ मान हँ रक्षाबन्धन भेल दशहरा भेल दीपावली भेलै होली भेलै चौड़चन तौरचन केओ नहि बुझै छै
नहि तैयो बुझै छै की
अपन मिथिलाके बुझैत अछि
हूँ
दोसर आदमी देल मने बुझै छै
चौड़चन नहि बुझत करवा चौठ बुझत
हँ करुआ चोट ऽ जे छै से ओहि दिन अहाँके जे छै से पूरा व्रत व्रत कऽ के तैयार रहत चुनरी अथी वाल उँचका सेैंडिल पहिरने माथ में सरसो के तेेल लगेने
हूँ हेलो हेलो ह हेलो